की यै, की हाल-खबर?
ठीक छै, अहाँ बताबू?
ठिक यऽ आ हमरो हमरो निक -के य तब खाना-पीना भेलै?
हँ खाना-पीना तऽ हमस बड़े होजे खालियै
हॅं, की सब बनलेै रहे आइ, की सब बनेलियै रहए?
आइ बनले रहे भात-दाल सुखौत के सब्जी गोभी सुखतके सब्जी, पटुआके साग
ह्म
यही बनलै
अच्छा, ई कोन चीज कहै? सुखोंत, सुखोंतके सब्जी, ई ई कोन चीज?
सुखौंतके सब्जी, गोभीके सुखौंतके सब्जी
गोभीके गोभी के-की, की-केना होइ छै ओ गोभी? के ओ कोंची रहै छै?
फूल गोभी जे रहे छै ने, ओकरा जे छै थोड़ पूरा करके जे छै ओकरा धूपमे हमसभ अ एक सप्ताह लगभग, एक सप्ताह जदे सुखबै छियै धूपमे अच्छा से हँ त तऽ ओ अच्छा से सिकुड़ नहि जाय! ओकात फेर अच्छा से सुखायके ओकरा डब्बामे रखै छियै कि ओकरामे कीड़ा जे छै ने बहुत जल्दी लग जाइ छै ने तऽ ओकरा बीज बी मे ह बिजके ओकरा धूप लगैते रहै छी हमसभ
मतलब ओहिमे पानीके अंश नहि रहना छै
नहि, पानी हँ पानीके अंश नहि रहना चाही, इसलिए ओकरा धूपमे बढ़ियां से एक सप्ताह दस दिन सुखबै छियै हँ, ओकर बाद मतलब ई ई सुखौंत बनाबैके मेन परपस ई छै
हूॅं
ई जे बरसाती टाइम आबे छै तब आदमीके सब्जी-तब्जी बहुत महँंगा भी रहे छै ने और मिले भी नहि छै बढियाँसे तब आदमी एकरे सब्जी बनबै छै, एना तऽ बहुत तरहके सुख सुखौत होइ छै, जेनाकि झुरीके सुखौत होइ छै, बन्धाके सुखौत भेल फूल गोभी सुखौत भेलै ई सभके आदमी इसलिए बना कऽ रखै छै कि बरसातके टाइममे अगर सब्जी-तब्जी नहि मिललऽ तऽ एकरे सब्जी बनबै छै
अच्छा चलियौ, देखियौ कतेक ई नीक अथी छै, व्यवस्था छै अपन सब के इलाकामे कि आदमी पहले से बरसात के व्यवस्था कऽ के राखै छै आ एहिमे एकटा चीज इहो भेलै खास कर ई अहाँ के सब्जी उ सब इलाकामे ज्यादा काम एतै जे इलाका बाढ़ि ग्रस्त छै। की, जतय मानिके चलु ओ पानि आइब गेलै चारू तरफ पानि-तानि छै तऽ आब लोक कतय जेतै?
आओर ई सुखोत हमसभ तब बनाबै छीयै जब गोभी मतलब सस्ता भए जाइ छैय ने तब आदमी मतलब पाँच किलो दस किलो खरीदके अपना कियाकि महँंगा मे तऽ आदमी खेतै कि ओकरा सुखेतै? तऽ जब सस्ता भए जाय छैय तब आदमी अपना पाँंच किलो दस किलो ले के ओकरा छत पे चारिटा टुकड़ा करके सुखाबै छियै त तऽ अपन जे बनै छैय हँ जब बनै छैय तऽ नहि नहि पानी नहि रहके चाही त सुखा के बढ़ियां से उलट पुलट बहुत को की करै छैय ने कि एकरा सुई झागा में माला जेना बना के ओकरा को अथी मे टंग दै छैय ताकि ओकरा धूल मिट्टी किछु नहि पड़ै और एना मानले कि छत पे एना देबै तऽ धूले मट्टी कुछु उड़िए क आबि गेलै।
हू
तऽ हमस मे हमस जिधर रह रयै ने तऽ ओ सब जे की करे है के माला बना बना के एक रस्सी मे पूरा टग दे हय। आ अपना फीर माला उठा क रख देलकै। एकर सब्जी बहुत नीक बनै छैय।
अच्छा ओकरे ओकरे बनाबै छियै सब्जी सैहे ने?
हाँ
हूं हूं अच्छा केना बनेलियै रहऽ ओकर सब्जी ई बताबू तऽ?
हँ एकर सब्जी की छैय ने कि गोभी सुखत एकरा जे छैय हम एक गंध आबै छैय एकरा इतना दिन जे सुखाके जे रखे छैय डब्बामे एकरामे गन्ध बहुत रहै छैय फेर गन्धके खतम करै लियै छैय कूकर मे ओकरा उबालै छियै पहिले एक ज्यादा सीटी नहि लगाबै छीयै बस एक सीटी एक सीटी उबालना इसलि जरुरी छैय कि ने मतलब ओकर गंध चलि जेतै आर ज्यादा सीटी लगबऽ ई न टूट जाइ छैय फूल तऽ एक सिटी मे हँ बस एक हँ बस एके सिटी में एकरा उबाले छियै आकराद एकरा ठंडा पानी मे तुरत निकाले बला धोई छियै। आ ओकर बाद जे छैय एकरामे आलू उबाल के दै छियै ताकि मतलब खासा काढ़ा बने स्वाद बने।
किया ठण्डा पानि से किया धोय छियै?
ठंडा पानी से इसलिए धोए छियै कि एकर गन्ध बढ़ियांसे ठंडा पानी मे जाइ छैय। गरम पानी मे रहा तभियो ओकर गन्ध बहुत रहत ओकरामे ओकरा छान के ठण्डा पानीसे एक या दू पानीसे धबय त एकर गन्न्द लगबे ने करतै कि मतलब ओकर बाद जे छैय आलू उबालै छियै एकरामे आलू उबाल के दै छियै बड़ी बढ़ियां बनै छैय सब्जी।
अच्छा अच्छा अच्छा दै छियै
मसाला सब वही सेमे रहै छैय जेनाकि प्याज भए गेलै लहसुन अदरक ओकर बाद मिर्ची धनिया जीरा आओर थोड़ा सा सब्जी मसाला आा गरम मसाला रहत तो आओर बढ़िआँ तऽ कढ़ाई के गरम करै छियै ओकरा मे तेल हल्का देके गोभी धोके रखने छियै सुखौद के
हूँ हूँ
एकरा छान के अच्छासे पानि सारा निकल जाना चाही तब एकरा तेल मे देके थोड़ा सा हल्दी आर थोड़ा सा नमक देखे हल्का सा बस खाली गरम करके दस मिनट हँ तब निकालके रख दै छियै ओकर इधर जे छैय कढ़ाइमे फिरसे तेल दै छियै ओकरामे थोड़ा सा जीरा सूखा मिर्ची तेजपत्ता देके ओकरामे दै छियै प्याज के पेस्ट लहसुन के पेस्ट और धनिया पाउडर जीरा पाउडर पर अहाँके सब्जी मसाला छै तऽ ओहो दे सकै छियै उ दइ मेन काम छै गरम मसाला उदयके बाद जे छै हँ गरम मसाला हँ गरम मसाला सालब स्वाद बहुत अच्छा आबै ह ओकरा फेर जितना मसालाभ देलियै ओकरा अच्छासँ भूजै छियै भूजै के बाद इधर जे आलू उबालने रहिै ओकरा छीलके ओकरा हल्का हल्का तोड़ि लै छियै ओकर ओकरा में गोभीडाल दै छियै ओकरा में फिर आलू डालते अच्छा से मसाला के भूजे छै दुनू के साथ मे पाँच से दस मिनट
गरम मसाला दे के भए सकै छै इहो एकटा कारण हेतै कि सब्जीमे जे कनि मनी गन्ध रहै छै ओहिमे
हँ बस हँ बस जे थोड़ा हमरा गन्न्द रहै छै ने ओ गरम मसाला आओर हँ बाँकी जे मसाला देली ओकरो स्वाद आबि जे छै हँ ओकर फिर अच्छा से भूजै के बाद ओकरा मे पानी दै छियै ओय क फिर लासटमे क गरम मसाला दैके खोलाबे छै
हँ तऽ पानि तब तऽ पानि दय के बाद तऽ फेर तऽ ओ खुलिय जाइत हेतै
हँ ओ जे सुखुरल रहै छै ने जब ओकरा उबाले छै ने तभियो फूल जाइ छै आ ओकर बाद रसमे दै छियै तऽ आओर अच्छा से फूल जाई छै हँ एकर सब्जी तब वही बहुत अच्छा बनै छै रोटी साथ खाउ चावल साथ खाउ मेन वही छै रीजन की अभी जेना बरसात के टाईम छै लोग अभी वही सब सुखोत बनाबे छै आऔर एकर बन्धो सुखोत बनै छै बन्ध गोभी जे फूल रहै छै ओकर ओकरो सुखोत बनै छै वही सेम छै ओकर भी बनाबे के तरीका की बन्धा के भी काटलियोहाँ ओकरा पानी सब निकल जाय ओकरा कुछ दिन सुखाबु बढ़ियां से तब ओकरा डिब्बा मे रखु जब मन होइ छै थोड़ा निकाल निकाल क बनाबो
बनबैत रहू हँ नहि फूल गोभीके तऽ हम खेलहुँ हेँ बन्धा गोभीके
बन्धा आई बथु साग ओकरो झुर्रि बनै छै सब बनाबे अपनो डिब्बा रखे छै अपना बनाबै छै
अच्छा ओ झुड़ी केना होइ छै ओ की होइ छै
झुड़ी होइ छै बतथू साग के बतथू साग जे रहे छै ने ओकर मतलब तीन चार डंटी ले के आ ओकरा बेसनमे हल्का बेसन म कुछ नहि देना छै बस थोड़ा सा अ हल्दी देना छै नमक भी नहि देना छै हल्दी देके बेसन मे घूल के ओकरा तोड़ा से गाढ़ा मतलब रहना चाहिए आऔर वही पूरा झुड़ी अथी साग के इतना लेयर कर के मोटा मोटा करके ओरा सूप मे पसार देना छै बढ़िया से आ वहि प्रोसेस छै अपना छत पे रख के उलट पुलट उलट पुलट क बढ़िया से लगभग सप्ताह भर सुखाना छै ओकरा आ सुखते तऽ ओकरोमे गन्ध आबि जाई छै ने
नहि तऽ ओहिमे तऽ मानिकऽ चलू बेसन से ओकरा लपेटलियै तऽ ओहिमे तऽ नमी तऽ नमी तऽ रहिय जेते ने ओहिमे
नहि ओकरा पहिले साथ के वहि छै कि मतलब धो के अच्छा से सुखाबै छै धूप मे ह पानी निकल जयना चाही सुखाबे छै तब साग के बेसन दै छियै आ तब ओकरा धूप में बढ़िया से सप्ताह दस दिन सुखाबे छै तब ओकरा फिर वहि डब्बा मे रखू फिर जेना छै बनाबे के मन छै बनाबू अपना
अच्छा अच्छा अच्छा हँ ओ बथुआ के साग बनैते सएह ने
बथु साग के हँ झुरी ओकरा झूररी कहे छियै एकरा सुखोत कहै छै गोभी सुखोत
अच्छा झूरी झूरी कहै छै ओकरा लोग हूं ह आ ई सुखोंत के तऽ ई यै ई ई सुखोंत तऽ हमरो बड़ा नीक लागैए पसन्द यए
हँ
त कोन हमरो एकटा एकटा शारुजी छथि दिल्ली मे तऽ उनको उनको खूब निक लागैए हँ
हाँ हाँ हउ
ओ सब गप रह तऽ उनको खूब पसन्द अथी के चुखौत केे वेट लेकिन वएह छै
छै कि दिल्ली सब मे भी जे रहे छै ने तऽ ओकरा सब के बहुत मतलब ई रहे छै टाईम मिल जाए छै छै सब बनाबै के तब सब जे आबे छै कोई भी अपना घरमे यहाँ बनलै तऽ अपना दे दै छै ओकरा आरके
हूँ हँ हुनका सबके तऽ और मानिके चलू ठीके अपन सबके ईलाका छी तऽ अपना सब के सब्जी उब्जी सब चीज मिल जाइ छै आसानीसँ हुनका सबके तऽ ओ सब चीज के परेशानी ई छै
हाँ
एक तऽ एक तऽ समय के परेशानी
हू हू
ड्यूटी क के आबू ऑफिस कए के आबू ओकर बाद बाजार जाउ सब्जी कीनू ओ ओ चीज के परेशानी ह दोसर की
सब मे छै मेहनत छै अच्छा तऽ लगे छै खाइ मे लेकिन मेहनत छै ई सब चीज में ओही बात छै हँ ओकरा ई ह्म
ओकरा छोट छोट टुकड़ा काटू धोउ तू तब ओकरा सुखाबू
ह्म्म
बम्बई में तऽ आदमी फ्लैट में रहै छै त कते ओते आदमी काट तै आ सुखैते इ चीज के दिक्कत छै मान के चलू की अपना सब अंगना छै दुवार छै लम्बा चौड़ा जगह उग छै तऽ ओतऽ चलू काटलियै सुखेलियै कोई दिक्कत नहि छै
हमरा सबके इधर छै कि सब्जी बाद बाद मे लास्ट लास्ट मे त सस्तो भए जाइ छै लेकिन दिल्ली सब बाहर सब दे ओ सबमे तऽ महंगे रहै छै ने सबजीज वहाँ घटै नहि छै दाम यहाँ तऽ तीन किलो चारि लोग पांचो किलो रुपया गोभी भए जाइ छै तब ने लोग ओतना गोभी लेके सुखाबै छै
ह्म ह्म ह्म आब नहि होइ छै पहले हो पहिले अहाँके भइयो जायइत रहै गोभी अहाँके पाँच टके दस टके
हँ हँ
पिछलो साल कहाँ सस्ता भेलै पिछला साल हमरा लागैए की कम से कम उएह बीस पच्चीस रुपया गेलै रहै
ओ अ बहुत पहिले जब सस्ता मतलब रहे ने पाँंच रुपआ छओ रुपआ सात रुपआ तब माँ सबके देखे रहियै बहुत सुखबैत रहए सस्ता रहए तऽ अपना खूब सुखाबैत रहए ई सस्ता भेलै तभिय लोग मतलब सुखा सुखाऽ रखै की बर्षा रातके टाइम एतै तब बनेबै ई सब चीज सब्जी, हूॅं
हम अपना भी आनने छी अहाँके, हम अपना भी लगभग हम सात आठ रुपए किलो तक हम अपना भी खरीदने आ दू तीन साल से जे जे छै अपने अपनो सबके इलाकामे सब्जी सब जे छै भए गेलै मँहगा नहि तऽ पहले ई सब चीज नहि रहै, पहले तऽ जहाँ तक आरामसे, आरामसे मिल जाइत रहै फेर आब आब नहि भए गेल हूॅं, आब आब
हँ
महंगाई एते भए गेल की सब्जी किननाइ कनिटा भए गेलै परेशानीेके बात
हॅं, ओहि बात छै सस्त महँंगा जे भए छै तऽ लोक नहि
हूॅं, मुश्किल-मुश्किल भए जा छै, ठीक छै चलू तब ठीक यए।